आँ भाभी हँ भाभी हम ठीक छियै। अहाँ ठीक छियै?
हँ हँ हमहूँ ठीक छियै। आज बड़ दिन से सोचैत रहियै। कि बात करबे आइ मौका मिले।
हँ हँ कनी कम मे व्यस्त भए जाइ छै। भाभी ओ देख देखै छियै। ने कते काम रहै छै। घरो की काम करय पड़ै छै। फेर मोबाइलोपर काम रहैत छै। तऽ ताहि दुआरे कनिटा लेकिन याद आबैय। अहाँ सबके
हँ हमरो बड़ याद आबैया। अहाँके कभी मिलबो करियो एकदम मिलैयो। क मन कए रहल छै। बहुत दिन भए गेलै।
जल्दी हँ जल्दिए मिलबै। चाय सब भेल त पीलिए चाय सब
हँ चाय पीलियए।
हँ हँ हमहुूँ अभियए चाय सब पीलहुँं य। सुतल रहिए सुत के उठबे केलिइए। त सोचलियै कनिटा अहां से
ह तऽ चाय के साथ पकोड़ा नहि भेलै
नै नै खाना खाइ छी। आ ऊ तऽ बढ़िआं तऽ लागै छै भाभी लेकिन केयो देतै बना कऽ तबे ने अपने से बनबय पड़े छै तऽ बुझते छियै ने अपना सबके कते आसक्त लागे छै
हँ हँ
तऽ वै सूत क उठलऊ हँ हँ त तय दुवारे सुति जाइ छिये एकघंटा दिन के एते मोबाइल चलाबै छियै ने माथा दर्द करय लागै छै
हँ तऽ किए चलबै छियै एतेक मोबाइल नहि चलाबू जितना समझमे आबय उतने माथो दर्द नहि होना चाही फेर बच्चा के के देखतै
काम के द्वारे कभी-कभी ज्यादे भै जाइ छै। ओर सब बताबियौ बाबू सब ठीक यै
हँ बाबू ठीक छै अभी-अभी गेले पढ़ा के त खेले ले गेलेयै ओहो बच्चे छियै इसकुलसँ दू बजे अबे करै छै आ फेर टिशनमे बैठ जाइ छै पढ़े लै बड़ बदमाशी करै छै खाना-पीना भी ढंग से नहि खैलक
हू ह हमरो बाबू के देखियौ ने इसकुल मे आब इसकूल के टाइम में पइने पड़े लागे छै। ओकर बाद घर पर रहे छै। तऽ बदमाशी करैत रहल।
हँ आई आइयो एले तऽ सब कपड़ा लत्ता भींगल रहे एकदम पानी मे एले त ओहो सर तबियतो कनि खराब भए गेलै यै सर्दी जैसन लागै छै।
सर्दी बुक बुखार अभी सब के जते घर में देखे छी सब बच्चा के सर्दी बुखार भेल छै
हँ हँ हँ सीजन जे ई सर्दी-गर्मी कए रहल छै
हँ हँ बाबू कोन क्लास मे छ अभी
बाबू अभी टू मे थ्री मे छै
अच्छा थ्री क्लासमे छै हँ
अ नहि पढ़ै छै बढ़िआँ से केतनो मिस आबै छै पढ़बै लै आ दू घंटा समय दै छै बेचारी बड़ मेहनत करैत छै लेकिन बच्चे हमर नहि समझ पाबै छै एकदम अपनो से पढ़तै तब ने
हँ ऊ तऽ छेबे करलै हमरो बाबू नहि पढ़ैए या बुझलियै आ हमरो बहिने पढ़बै छै तऽ ओ तऽ मौसीक तऽ बुझते छियै मौसी लग पढ़तै कते देर मतलब कते आधा घंटा उ पढ़त आधा घंटा बस ओकरा से भा भासने देब में ओकर समय बीत जाइ छै। ह ह बर बड़ बदमाशी करै छै बड़ बाजते रहै छै भैर दिन
अ बाजे तऽ हमरो बौआ बहुत छै हम कहलु रे बेटा आइ काइल तू बड़ बाजै छी कम बाज हम तऽ आइयो बोललियै जे काम पढ़लक कम नहि के गप्प फोने के गप आ फरमाइश ई खेबै उ
के खिस्सा सब करे हन
हँ हँ इसकुल मे की करलियै यही सब।
हँ हँ बच्चा सबके भेटे छै ने आ बाजबो कते करतौ ओ घरेमे ने बाजतै अपने हमरे सब लग बाजता और कहियो अहाँ इधर घुमे घुमइयो सब लग गेल रहियै कतौ?
हँ इधरे नैहरा गेल रहिये, मम्मी से मिले ले बहुत दिन भए गेल रहे ना। तऽ नैहरा गेलिये ओइजे हमर तीनगो चाची छै, तऽ चाचियो सबसे भेंट मुलाकात भेलै। आ मम्मी हमर छथिन चार गोतनी।
अच्छा
हँ चार गोतनी मम्मी हमर छथिन, पप्पा हमर पाँच भाय भेल। तऽ हँ हँ लेकिन लेकिन बड मिलत बड प्रेम सब अलग अलग रहथिन लेकिन सब अलग अलग लेकिन अच्छा मिल्लत गोतनी- गोतनी में मिल्लत उ तऽ सब्जी ओकरा भेजते उ सब्जी ब्जी ओकरा भेजथिन ऐसे करकेे
परिवार में तऽ प्रेम इएह से ने पता चलय छय।
हँ लड़ाई झगड़ा नय आज तक हम हमरा अरु अपन नेहरा में लड़ाई झगड़ा ककरो से ना देख ना नय देख
हूंम्म हू हू आ नहि तऽ देखबे तऽ बहुत मे ते असगरो रहे छै ते देखे छियै ने अपन माइयो बाप से नै बनय छै लोग, तऽ अभी तऽ बहुत कमे आदमी के दे देखै लऽ भेटे छै, जे एहन मतलब प्रेम नै तऽ किओ ककरो देखैए लऽ नै चाहे छै। सब असकरे रहय लेल चाहै
हम्म आ बड़ छै हमर मम्मी, आ सबके मिलाय के चलय छै हँ सब
हँ तैं दुआरे तऽ हँ पैघ छै हमरो मम्मी पैघे छै हमहूँ अ पैघे छियै हमहुँ अपन सासुर मे पैघे छीयै।
अच्छा तऽ हमरा आरके हमरा आरके गोतिआके की मिल्लत होइ छै ओ देखय ले मिलल छै।
हँ ओ तऽ छबे कर हम्म हम्म सही बात छै, आर देखिये के ने लोग सिखे छै जे केना मतलब घर चलाबे छै केना लोग बढ़िआं से रहै छै उएह से पता चलै छै जे केहन घर के बच्चा छै?
अपन संस्कारके पता चलैय छै।
सही बात आर अहाँ केतना गोतनी भेलिये यै?
अरे हम तऽ अभी मतलब हमर जे छथिन ने हसबैंड दू भाय छथिन तऽ अभी हमहीं पैघ छियै तऽ हमरे बिहा भेले यैऽ हँ अभी छोटका के नहि भेलैए तऽ हम असकरे छियै।
अ नहि तऽ ओकरो कर लेबै ने तऽ अहाँके भी
हँ उ तऽ रहते छै, दू आदमी रहै छै तऽ ठीक रहै छै, लेकिन बढ़िआँ मिलत तब ने ठीक रहै छै नै तऽ कतनो बढ़िआं नै रहत तऽ अहाँकेँ दखेल चाहत ओनहिहिय, आब एक साथ तब शुरू भए जाइ छै, से तऽ बुझिते छियै ने?
स सही बात छै, हँ नहि ओ काम नहि करनाइ छै, लेटे से हेतै हतै तनी देरे से हेतै, कोनो बात नहि, लेकिन नीक, नीक आबे छै कनिया घरमे, तऽ, घरो जन्नत बनै छै।
हँ ओ तऽ छेबे करले, अभी हमहुँ एत घर बनेलहुँ ये, सहरसा मे। तऽ एते मतलब, ताहि दुआरे, सब उएह मे व्यस्त, कनि भइए ने जाय छै। काज, एहि घर से, ओहि घर लगेमे या लेकिन, तऽ जाइ छियै। काज सभ देखा पड़ै छैय लेबर मिस्त्री सभके।
ओ तऽ अभी गृह प्रवेश नै भेलैये।
ह नै नै भेले या आब देखियो ने सब चीज भय गेलै ये रंग पेंट सब आखनी कहल के भे खतम तब नवम्बर मे कह छैय दिन छैय त ओहि में में हेतय घरबास तऽ ओते घर के बगले मे छैय लगे मे छैय मत मतलब जेना रहै ने हमर ससुरके मतलब चाएर भाय छैय तऽ चारो के जमीन एके अथी मे छैय ते अभी बन जे मे हम रहे छीये ते उ पुराना भय गेले पूरा घर। टूटे लागले या तऽ ताहि दुआरे सो सोचले कहि कपार तपाार पर गिर जेतेै तऽ तांए दुआरे अपन बना लेलों।
नै- नै जे देखियौ आगे आदमी के अपन आगेके भाग्य भविष्य सोचनाे के चाही कि हमरा केना करबै की और आगे भविष्य भी
हँ हँ आर देखते छियै महँगाइओ बढ़ल जाइ छैय न। हँ महगाइयो बढ़ल जाइ छैय। तऽ मतलब हमर सास ससुर सब-सब गाँवे मे रहै छ थिन कहियो कतहु आबै छथिन डॉक्टर सबके देखबे के रहै छैन तबे हुनका सभके नहि मोन लागै छैय एतऽ। कियाकि हमहूँ अपन काजेमे रहै छीये हमरो काज रहै छैय तऽ हम काजमे लागल रहलहुँ आ माँ बैसल रहै छ थिन असगर तऽ नै नीक लागै छैय हुनका। आ एतय घरोे कनिटा रहै ने पुरान रहे तऽ कनिटा पप्पा के के लए के दिक कर पप्पा बीमार रहै छथिन तऽ दिक्कत रहै। ता दुआरे आब कहलय आब घ आ मतलब पप्पा के ने मतलब गलामे कुछ प्रॉब्लम मतलब बहुत पहिले हमर शादीसँ पहिले से मतलब बीमार छथिन तऽ हुनका मतलब नै होइ छैय ओ अथी जेना लकवा सभ नै मएर जाइ छैय।
अच्छा।
करै रहै तऽ बहुत मतलब इलाज सब करबेलकै लेकि नै ठीक भेलखिन फेर गला सबके केना ने कहल के जे मतलब ऑपरेशन सब भेल छैय तऽ आवाज मतलब पूरा फ्रेश नै आबे छैय लेकिन समझ जाय छी आब हमस
उनका दिल्लीके अपोलोमे नै दिखेलियै।
हे पूरा सगरे कऽते कऽते ने एम्स सब मे सगरे देख खेलकै एम्स सबमे भेल रहै शायद ऑपरेशन मतलब बढ़िआँ मतलब पप्पा टीचर रह थिन साइंस के तऽ मतलब आ तऽ रिटायर क गेलखिन या तऽ मतलब नौकरिएमे रहथिन पप्पा ओ टाइम मे जहिया ई तबियत खराब भेलै। तऽ हुनका जगह पर तऽ हमर हसबैंडे मतलब अपन लाएग गेलखिन तांए दुआरे ओ अपन छोइड़ देलखिन। पढ़ाइ तढ़ाइ सब पप्पे में लाग लाएग गेलखिन। तऽ आब तऽ पप्पा रिटायर कए गेलखिन तऽ आब उएह छैय अभी बुझिते छथी छियै ने मतलब जेना उमर होइ छैय। ते एक सए बीमारी रहै छैय।
से तऽ बात छैय लेकिन बुजुर्गके तनि सेवा बर बुजुर्गके की छैय हमरा आरके फर्ज की अपन सेवा करके हुनका अपन स्वास्थ्य के ध्यान रखेके चाही।
वह आबे छथिन देखबे तखबे के रहे छैय तबे आबे छथिन एटा बात छैय की गाँंव जेनाके फ्री भय के नई ने कतौ मतलब केकरो से गपो भय सकै देखई छई तऽ कतहु आब निकलतै तऽ आब दोसर के मतलब ओ ओहन आदमी बढ़िआँ रहतै तब ने, नहि केओ बात करलक ककरो से, अगल बगल मे नहि छै मतलब तब ओहेन ढंग के लोक सब त तै दुआरे आब अपन हम सब त रहै छियै अपन काम में लागल रहै छियै, घरे मे रहे छियै, पप्पा आर के कनि काल अथि भय गेल, दीक् दिक्क दिक्कत भए जाइ छै, घुमय तुमय लै जाइ छथिन ते। तै दुवारे ओ गाँवे मे रहै छथिन, और चाची सभ छै, चचिया ससुर सभ छै सभटा। तऽ सभ अपना रहै छथिन, लेकिन ककरो बेटा पुतहु सब नई रहै छै ते किओ आबते नई छै बेसी, आब एक त बुझियौ ने हमही एक्टा छियै लग मे। हां छै लेकिन अभी हमर ओ सौस छै बढ़िया टागा आर करै छै मुँहे सब चीज करै छै। तऽ गांव हम कहां, गाँव गेल कि जाय कंहां छियै, हमर मतलब नहिरा से ने दसे मिनट के रस्ता छै हमर सासुर के। बुझलियै तऽ हमर लगे मे छै तऽ, हम लेकिन नई जा सकै छी। छियै बहुत कमे जाइ छियै, ओतहु मतलब घर सब बबे के बनेलका छैन। तऽ जमीनो तमीनो सब कि किछो ने बंटवारा सब भेल छै त आब जहिया हेतै तऽ आब पहिले एतै बना लेलियै तब सोचबै आब ओतौ बनेबै आब जतऽ सिमराही मे रहथिन ने पप्पा तऽ ओतऽ रहै घर हुनकर, मतलब बनाओल छै त अभी तक हमहूँ नहि गेलियै ओते।
ओ, त पपा के त अहां अपना साथे ने राखब।
हँ तें दुआरे हमही पैघ छियै तब अभी नै रहै छथिन ने जा हँ तऽ हमरे हमरे लग रहथिन माँ आ छोटका के त अपन मोन छै जै करे के हैतइ हमर म तऽ पैघ छियै तऽ तै दुआरे।
पैघ के कपार पर बड़ बोझ रहे छै आ सब बोझ के एकदम बढ़ियां से
हँ से तऽ अहाँ बुझिते छियै ने अहुं तऽ पैघे छियै, लेकिन हँ घर परिवार त वैह सब चीज बुझिए रहल छियै। और अहाँके बहिन सब
हम पाँच बहिन भेली, पाँच बहिन मे हम हमरा सँ बड़ बड़ बहिन दो दोगो भेलखिन आ हम भेली बीचमे, हमरा स छोट तीन बहिन भेली। पाँच बहिन एक भाय, हमरो मम्मी पैघ गोतनी हमरो।